कहियौ की हाल समाचार छै।
ठीक छै अहाँके?
भ गेलै खाना पीना।
हँ भ गेलै।
की सब भेलैया?
भेलै भात दालि सब्जी।
अच्छा। हँ हमरो भेलै, दालि भात करैला। रोटी भुजिया हँ। हं नहा सुना लेलुं सबटा।
ओ।
हँ ओकर बौआके चोट छलै लाइग गैल त ओतै गैल छलिअइए।
जा केना लागि गेलै?
ओ पैरमे लगा लेलकै। दुर जाउ की कहै छी ई त और हमरा परेशान क क ध देने य। हं देखलौं अहाँ फोन करै छलियैया। हं बड देखियौ न हम आइ आबै त मारबै दू चमेटा।
कथी नाम छै, बौआ सबके।
ऋतिक-कार्तिक।
अच्छा लड़के छै दुनू?
हूं हं जे चीज पास छलै से भेबे नै केलै।
ओ।
हँ कियाकि लड़की केकरो नहि छै तऽ सभके हमरे पर छलै भरोसा तऽ आब हमरो भैए गेलै तऽ आब की की कहूॅं बड्ड परेशान ह ओतय गेलुहन तऽ फेर सब कहलकै जे चोट लगा लेलक तऽ मोन तऽ एकदम देख कथी भेजैछलेए कनै छलै मारिते।
चोट बेसी लाइगेल हेतै।
हँ हँ तै दुआरे कनै छलैय।
ऊपर सँ गर्मी छै तऽ आर लहरैत हेतै।
हूॅं। तऽ ओकरे एलियै लऽक।
अच्छा।
हँ तऽ हम अभी हम तऽ नै किछो कहलियै नै डटलियै तटलीए किछो नहि कनै छलियै आब देखयौ ओकर पप्पा आबै छै तहन आ कहने छलियै आइ गाम जेबै हूॅं।
हूॅं
आ जेबै तऽ एकरा दाय लग छोड़ि देबै।
हेंह
हुँ। कहियो और सब तहन।
और सब ठीक छै। गो गाँव के प्लान कैंसिल भ गेलै त।
नहि-नहि जेबे करबै तबो शाम तक जेबै।
हँ हँ चलि जायब अखन रौदो बड छै न।
हूँ-हूँ-हूँ
रौदो खस्ता तखन नऽ एते गरम अच्छा। बड गरमी छै लेकिन।
बड़ की कहबु।
ऐसऽ दिन तऽ ठंडे छै कम सँ कम स्वेटरे तऽ पहिरब।
हँ गरमके कपड़ा पेन्नी अपन कतहुॅं घुमय लए फिरे लए कतहु जाऊ।
हँ खेनाओ पीनाओ मे ठीक रहै छै।
हाँ एहिमे कनि तेल-तेल वला समान अहाँ खा सकैत छी ठंडा मे।
हाॅं हाॅं गरम-गरम।
आबभी तऽ नहि होइ छै एहन।
अभी तऽ बाप रे अकछ लागत गरम चीज खाए मे।
हूँ बड।
आ ठंडे खाओ खाली आइसक्रीम ताआइसक्रीम सब।
हाॅं।
उम्हर तऽ मधुबनी मे तऽ हमेशा तऽ अबिते रहै छै किछो ने किछो बिकाय लए।
ताहि मे ओ गली मे सु सोर करिते रहैत छै तै लए मेन गेटे लगा कऽ बंन्द कऽक जाइ छी रखने।
हऽ कखनो पानी पूरी वला आएत कखनो आइस
ह्म सबसँ बेसी ई आइस क्रीम बला आबै छै आर ओ फालूदा वला आर गन्ना के जूसवला।
ह। आ बच्चा सब जखने सुनत तखने बा किन दिअ, किन दिअ-
हँ तब बड्ड पेड़ै छै।
बस कपै छै।
आ नै किनै छै तऽ ई भऽ जाय छै न जँ चिचिया लगै छै तऽ फेर-
हँ सएह बात छै।
हम्म तब दू लोक कैह देलक धियापुता चिचिया है नै खरीदै -
हँ साएह सँ नहि बुझै‌ छै जँ कते भैर दिनमे कऽ बेर लोक खेतै। कते किनते।
तऽ
आब तऽ और करत दू अथि मेला- ठेला ठेला आबे रहल यै मेला सब मे तऽ इन्द्र पूजा- ओतेय अथी सब होइ छै ओतऽ मधुबनी मे हँ दू दू जगह होय छै। ओतऽ तऽ और बापड़ो एते भीड़ रहै छै किछ कहऽ के नै।
पेराजेएब बुझात रहलयए हमरा।
हँ कऽ कते दिन सँ रैह रहल छियै आहाँ मधुबनी में-
उम्म शादी टाएम दू साल रहलियै अपन ओतऽ दरभंगामे- ओयके बाद सँ एते रहै छियै जब हिनका अतऽ मतलब अथी कऽ देलकै ट्रांसफर तबसँ।
अच्छा देखने छियै की नै इंन्द्र पूजा?
हूँम्म बहुते बेर मधुबनी मे हरेअक जगह जानै छियै मधुबनी के।
अच्छा हँ ओतऽ छै। ट्रेन के दिशन आहाँ के रूम यऽ की?
हँ मतलब ओतेक पास मे नै छै कनि दूरे छै तबो आवाज अबैत रहै छै ट्रेन कऽ तऽ पट- ताए या सिस्टम ओ एक- कोस दूर रहै छै तबे ओ भो, भो, भो करै छै अबाज-
बड़ माथा लेकिन दर्द करैत हेएत?
बड्ड- बड्ड आ ओकर अबाज सुन कऽ फिक्स छै धिया-
हँ सहिए की-
पर अभी वएह दुन्नू छै उठल- अपन ओकरा दुनू के रूममे धऽ देलियै आब खेलै छै।
अच्छा
जी हँ हम कहलियै आहाँसँ बात कैये लै छी।
हँ।
नाना भरसे- भरसी नै निक लगैत रहै छै बैठल-
आहाँ कथि कहै छै नाम कथी या आहाँके?
शारधा
अच्छा पुरा नाम?
शारधा कुमारी
ओ
हूँ।
बरियां अइ।
कहियो हँ। सबके नाम अलग अलग छै भऽ गेल खाली दुनू बौआ के नाम एके रंग छै।
ह, ह, हँ।
हं
हँ
मधुबनी मे तऽ एखन कत्ते सारा अथियो खुललैऽ रेस-
बहुत जादा बहुत चुगली अड्डा त कैफे त की त की तब पिज्जा कैफे तऽ चाय दलान, ई सब चाय दलान तऽ बहुत पहिले सब छै।
तऽ ओ सब तऽ छै बहुत्ते दिनस। हँ ई चुगली अड्डा इ बीचमे खुलले शायद
हँ- हँ- हँ
हँ ओ ओय साइड छै ने काली मंन्दिर के पीछा। हँ- हँ आर केओ कॉलेज मे छै। ओत के अथी महिला कॉलेज के गुपचुप बड्ड फेमस छै। छै ओतके, पानीपूरी। हँ
हमरो एगजाम होइ छलै महिला कॉलेज में छलय सेंटर पडल
अच्छा
जाइ छलियै तऽ खेब्बेटा करै छलियै।
हँ देखैत रहैत छियै बड्ड भीड़ रहै छै। ओकर बड्ड बिकाय छै। बड दिनसँ छै ओ ओत
अगर अहाँ बीस रुपैआके खेबै तऽ ओयमे दूगो जोइड़ कऽ देत- बु- ते मजा आबय छै।
हँ से त छैहे।
आ गर्मी मे अभी जे पानी एकदम ठंडा देत।
तऽ मस्त लगैत रहै छै।
हँ अभी तऽ उ नय अबै छथिन ओम्हर स नैतऽ ओम्हर माहे अबैत छैतऽ ठीक छै से साँझके लैयैके अबैत छै।
हँ बढ़िया रहै छै। नीक लागत खायमे। अखन ई सब चीज जे होइयैऽ जेना मोमोसभ ओ सभ पर ध्यान चामीन सभ पर नय जाइ छै। गर्मीमे हँ। ओ सब खैमे देखे के अकच्छ लागैत रहत।
हँ ओ सब ठंडी मे खाय मे कनी मोन बड्ड करत खायके।
बाह हं बहुते, बहुते मोन करैत रहै छै जे किछ ने किछ खाय गरम -गरम। चीस ठंडामे आइस हँ ठण्डा मे पानीपूरी, आइसक्रीम, फलूदा, लस्सी सैह सब मोन करैत रहै छै पीबऽ खैके।
हमूँ, कथी फ्रिज मे अथी दही आइन कऽ रखलियै ओकर बौआके देबै खाय ताय लए अगर लस्सी, लस्सी ओना उ पियैय नय छै तऽ दहीए कनि दऽ देबय दही चीनी। नय तऽ बना देलु दूगो बरफ धऽ कऽ तऽ अपन पी लै छै। तऽ ई तऽ पीबे नय करै छै पता नय केहेन बच्चा सब छै।
भऽ जाइ छै। कत्ते के नय निक लगे छै मिठ- ठ-चीज नय पसन्द हेतै।
हुं- ओका तीखा नमकीन जे ते देबेय ओ तत्ते खाऽ सकयैऽ।
ओकरो हँ
हँ आ पिज्जा मोमोज तओ हाथ से नय छोड़त
हँ
आ मोमोज कना खैत ओकर ऊपर मे जे रहैया से पूरा खा लेत नोइचके अन्दर वला छोइड़ देत।
एँ अच्छा ओयमे सब्जी रहै छैय तय दुआरे।
हँ- हँ उ छोइड़ देत उ नै खैत उ छोइड़ देत।
उलटे करय छैय।
हँं ओयमे बस कनि चटनी लगा- लगा क लगा- लगा क खा रहलिया, खा रहलिया, खा रहलिया। हँ तीखा बड खाय छैय बौआ सब।
बढ़ियाँ अय नुनगर चीज खायके चाही मिठो लेकिन दूध दूध नय पीबै छैय से।
नय दूध त रोज पियाबै छियै माइर पीट क। सुतै कलामे रातिकऽ एक बेर सुबहके स्कुल जाय कलामे। होर्लिक्स हो उहो दूध त नै अते एनाहिते पिया छैय होर्लिक्स दै छियै।
हँ त ठीक रहे छैय हॉर्लिक्स दऽ देबै ने तऽ हुनका ओ बच्चा सबके चॉकलेट लगैत रहै छैय।
हँ- हँ -हँ -हँ त ओकर नाम छैय रखने चॉकलेट शेक।
हँ- हँ।
हम्म हँ बहुत अलग डिफरेंडे छैय कि कहु।
हँ भ जाइ छैय बच्चा।
हूँ-हूँ। आब राइत क हल्दीवला दूध द देलु। हूँ बच्चा के कनि केयर अपने नीक स करऽ पड़े छैय।
हँ से त करहे पड़ै छैय बुझिते छियै फेर ट्यूशनो पढ़ै छैय की।
हँ-हँ चाइर बजे।
अच्छा बगले अगले बगलमे।
हँ अल कनि पासेमे परे छैय।
अच्छा कोन क्लासमे छैय।
एल-के-जी।
अच्छा एल-के-जी मे छैय।
हूँ। देखियौ न हम पढ़ा दै छियै पाँच साल अइमे ऐके बाद जाकऽ फेर हटा देबै अइमेसऽ फेर सरकारीमे देबै। एयमे त अभी देलियैए जे इंग्लिश मजबूत हेते तै दुआरे। आ जेना लगमे प्राइवेट स्कुल जाइ से उ और बदमाशि करि रहल छैय बहुत बदमाशी करै छैय।
अ।
हँ बात एक पल नय सुनै छैय कोइ कुछो कैर रहलियऽ।
त टीचरके कम्प्लेन करियौ इसकुलमे।
हुनका कहै छियै त ओ कहै छथिन जे हम जतबे देर इसकुलमे रहतै बच्चा ओतबे देर तक देखबै बाकी त घर पर अहीं के समझेबै त इहो बात ओ सहिए कहै छैय।
सही हँ सही बात छैय सेहो।
हूँ हम त कखनो बच्चेके गलती देबै ने टीचर की क सकैया।
कते-कते मारबे करबे।
ओही त हम- हम नय मारै नय छियै जल्दी। जब बहुत-बहुत-बहुत अ हँ परेशान करऽ लागत तब हाथ उठा देब। ओते नय मारत जेना कते लोक मारऽ लगै छैय बच्चाके। हुं एना मारबे तऽ फेर हमरा घरे से भगा
और मारबो के नै चाही नै तऽ थेथर भऽ जाए छै बच्चा सब।
हां-हां-हां तै लय कै दाय लग कुछ दिन छोड़ देबै नै
हां।
तऽ अपने ई शान्त भऽ जेतै फेर
स्कूल छुट्टी छै से
चोट लगा लेलकै बहुते पैर मे तब आब मैडम कहलकै जे अभी रहने दीजिए अभी मत आने दीजिएगा।
अच्छा बढ़िया छै तब।
तऽ कहलियै उहै बह्हने अपन छोएड़ देबै ओतै।
हां-हां।
ऐकर दादीमाँ कहैत रहे छै जे हमर बच्चा बदमाशिए न करय यै। एकर मांए बदमाश छै तऽ अपन देखते चाएर पाँच दिन सम्हाएर कै।
से तऽ भ ए जाए छै, दादी सब थोड़ी कहते दादी सबके तऽ नीके लगे छै।
हूं।
ह
ह करबै फोन माँ ओ के जे चोट लगा लेलको बउवा पैर में। हां कह दै छियै नै तऽ फेरो जेबै तऽ ओकरा लए खिसयेतै जे पहिले किया नै कहलै।
सेहो बात छै आ दबाई-तबाई हां
भऽ जाइ छै तऽ घर परिवार देख कऽ चलै पड़े छै,
सही बात छै, चलै पड़े छै, खाना खा लेलियै अहाँ?
खाना हां खाना-पीना खा लेलो सब कुछ आइ कनि देर हेयै आब फ्री भऽ गेल छीयै।
अच्छा बत से सब खा
हां-हां-हां कहलियै जे बौआ ऐल यै से नै खेलकै अभी। कहलियै अभी गर्मी मे से एले यै अभी अइबते-अइबते खाना नै देबै मोन अथी भऽ जेतै।
औ।
हां।